की हाल चाल अइछ यौ?
किकहै छियै, अपन कहू?
ठीक अछि अपन, आओर की कऽ रहल छी अभी?
आओर अभी तऽ, बाहर आयल छी, कनी टहलैत छी।
अच्छा! घरमे की -केना स्थिति अछि, माँ सबके?
मिडिल क्लास फैमिली के
घरके मिडिल क्लास फैमिली छी। कहलहुँ हेँ, जे अभी गाँवमे जे छै।
हँ।
से की केना चलि रहल छै?
गाँवमे तऽ आब अभी बारिश- तारिश भऽ रहल है, वैह खेत सब रोपाइ है।
अच्छा! बारिश- तारिश भऽ रहल छै।
हँ, गर्मी गर्मीयो बहुत है।
कहलहु हँ जे, हँ। तालाब तालाबमे जे छै से, पानि -तानि छै अभी कि नहि?
नहि ओते नहि है, कनिक मनी भर हय।
पइवला अच्छा! कोनू वए गाँवमे जे छलैए गणेश जीके मन्दिर!
हँ-हँ।
से तैआर भेलै कि नहि?
अभी तऽ नहि भेलैए, आब देखियौ हो भऽ रहल अइ।
अच्छा! महादेव जीके जे मन्दिर छलै से?
ओ अधूरे है, ओ के काम छोड़ देने है।
ओ से बात! एहिपर कोनो अथी नहि छै, से। हमर नाम अछि कमलेश कुमार, अहाँके नाम की अछि?
हमर नाम भेल लक्की कुमार राय।
कहलहुँ हँ जे ई जे गणेश पूजा हेतै, तऽकर मीटिंग भऽ गेलै?
हँ आब किछु दिन बाद सब बैठार होैत, उएह मीटिंग गणेश पूजाके बारेमे। अप अपने!
मीटिंग के बाद हेतै, सएह ने।
हँ। आब देखियौ, आब जन्माष्टमीा, रक्षाबंधनआबैवला छैभ
ओ। आओर कहलहुँ हेँ जे हम।
हू।
खेनाई -तेनाई भऽ गेल कि नहि अभिय?
नहि अभी बईन रहलै या, बनै बला छै। एखन।
ओ नश्ता नश्ता भेलै?
नई नाश्ता सब नहि केलियै या।
ओ।
सब अब खाने हेएत।
हम तऽ नाश्ता कऽ चुकल छी।
आओर आओर पढ़ाइ -तढ़ाइ पूरा भऽ चुकल हइ?
पढ़ाइ तऽ हमर भऽ गेल अछी, ग्रेजुएशन कम्प्लीट छी। लेकिन अभी हँ, वही आगाँ जे छै से देख रहल छियै, मतलब अभी तक पूरा भेलै है।
ह्म।
तऽ जे जे छै से, पूरा अभी तक हमर हँ।
युवा सबके अभी नौकरियो नहि मिल रहल, सरकार कि सब कऽ रहल हइ।
अच्छा! ई कहलहुँ हँ जे परिवारमे जे छै।
हँ।
से पप्पा की क रहल अछि छै, अहाँके अभी?
हमर बाबा तऽ मुम्बइ रहै छथिन, आओर अथी सुपरवाइजर छथिन, ह सुपरवाइजर छथिन बम्बई मे।
सुपरवाइजर रहैत छै सएह ने।
हू।
कहलौ ह जे, मतलब ई जे छई गांव मे। अी स्थिति केहन अछि?
गाँवकके गाँवके स्थिति अखन खरापे हइ। गर्मी एते रहै हइ, से कोनो गाँव गर्मी रह पाईनो नहि ठीक से भऽ रहल है।
गर्मी ज्यादा छै गाँवमे की?
गर्मी अत्यधिक है, बर
अच्छा! जादा गर्मी छै, सएह ने।
हू।
आओर ई जे छलै, एकटा बजरङ्गबलीके मन्दिर!
हू।
तऽ एहिके काम पूरा काम भेलै कि नहि?
हँ बजरङ्ंग बली के तऽ भऽ गेल छै काम।
अच्छा! बजरङ्गलीके काम भऽ गेल छै, सएह ने। शङ्करजीके मतलब बाँकिए छै पूरा नहि आउ? अच्छा! आ ई जे एकटा ई गाँवके जे छै से ई जे अछि पीपर गाछ।
हू।
पीपड़ गाछ के की स्थिति छै अभी?
पीपर गाछ! ठीक है, मतलब जे पुरनका वाला छले उखैड़ गेल है, आब नबका वाला है लागल।
आ दुर्गा पूजाके तैयारी, गणेश पूजाके तैयारी चलि रहल छै।
हँ- हँ, चलि रहल है गणेश पूजाके तैयारी। ह आर अहाँ सबके ओन्नी जे, राजेश्वर है ओन्नी जाइ छै कि नहि।
राजेश्वर तऽ डेली जाइ छियै अभी हम फिलहाल।
हँ मतलब ओन्नी के वातावरण पूरा शान्त रहै है।
हँ, राजेश्वर के।
हूँ।
राजेश्वर के मन स्थिर भऽ जायत अहाँके।
हँऽ।
राजेश्वर जे छै से भगवान के घर छै। पूरा दिमाग ओतऽ जाकऽ शान्त भऽ जायत, किऽ।
आबै छी आबै छी
आउ! आउ! कहिया आएब?
हँऽ, आओर। अपनेके अहाँके उमर कते भऽ गेल
उमर अछि हमर तेइस साल। तेइस साल उमर अछि हमर।
ठीक हइ, आओर मतलब आब पहिले जेका
कहु।
आओर पहिले जकाँ जमाना जे छलै, अपन सबके नहि रहल खेलकूदो। बचपन। जिम्मेदारीयाँ।
हँ समय के परिवर्तन के प्रकोप छै ई सभ।
हूँ।
समय के।
और अहूँके गाँवमे, अहाँके गाँवमे वर्षा तरसा भऽ रहल ऐ कि नहि?
नहि होइ अछि, अभी तऽ फिलहाल कम- सम भऽ रहल अछि।
ओनियो गर्मी
हँ, पूजाके लेकिन तैयारी चैल रहल अछि, गणेश पूजाके जे तैयारी छै, तऽहिमे आब जुटैवला छै, अखन मीटिंग हे तै, मेला -तेला लाइग लाग रहल अछि कि नहि, ओ जगह अहाँ गाँंअमे जे छै से मेला -तेला लागि रहल अछि कि नहि?
लागि रहल ऐ, ओ ओते नहि लागै हइ, कम -सम। आब अतऽ मतलब अतऽ मतलब आब कमिटियो सब ठीक जका ध्यान नहि दै है, ओहो सब मतलब आदमीयो सब ते नहि आबे है, आ जगहो नहि है। जगहो नहि हतै, मे मेला लगतै और अहाँ कहू अहाँ सब केहन लागे है कि नहि?
हमरा सबभके तऽ ठीक- ठाक लागै छलै फिलहाल तऽ।
हूं। अ
एहि साइडमे।
त
कहनो है।
हूँ।
जे दुर्गा पूजाके, गणेश पूजाके तऽ। बुझी गेलियै, दुर्गा पूजाके तैयरी कहिआँ से हेतै।
दुर्गा पूजाके तऽ अहाँके तारीख जे हैव। ओएह एगारह अक्टूबर सँ, मतलब दुर्गा जीके कलश स्थापन छथिन, कलश स्थापना। तऽ ओहि सँ पहिले, टेंट-टेंट बनत पूरा।
मीटिंग कहिया छै?
आ मीटिंग तऽ गणेश पूजाके बादे हैत, दुर्गा पूजाके मीटिंग।
अच्छा गणेश जााकके बाद मीटिंग हेतै सएह ने।
हँ।
आ दुर्गा पूजामे जे अछि। पहिले जे मेला बहुत जाादा लागै छलै, से लगिते छै कि नहि आब?
आब ओते नई लागे है मेला -तेला ओनियौ।
दुगो पुजा मे नई लाइग रहल छै मतलब, अच्छा! मि ईी सब ध्यान नहि दऽ रहल छै, सएह ने।
हू।
से किआ यौ? एना तऽ पहिले तऽ ठीक छलैया। चदो ठीक -ठाक आबि रहल छलैए।
पैसा के कथी करै हइ, हेर -फेर कऽ देै हइ।
अच्छा! मतलब खा लै छै, चन्दा सएह ने।
हँ, चन्दाक की घपला मारी
ठीकसँ मतलब इस्तेमाल नहि कऽ रहल छ पैसा।
नहि।
मेला लगबैमे करबाक चाही नहि तऽ।
बिल्कुल! बिल्कुल! आओर अहाँसभके ओनी अहाँ सबके जे है ओन्नी अंडी पटी न्नी केहन मेला लागे है
सीवी पट्टीमे जे, अणडी पट्टी छै से बहुत बढ़िआँ लागि रहल छै मेला, अभी फिलहाल तऽ नॉर्मली भऽ गेल छै पिछिला सालसँ।
हू।
लेकिन शायद देखियौ, एहिबेर जे छै से एहिबर मेला लागत एहि ज
नहि ओन्नी तऽ आयल छलहुँ, लेकिन ओन्नी तऽ जगहो हय, मेला- तेला नीक लागे हय ओतऽ।
हँ- हँ। बगलेमे जे अछि एकटा पछबाय टोल अपना सबके तरफसँ
ह।
ओहि जग तऽ 'बिलकुले' नहि लागि रहल छै मेला आब तऽ?
नहि यो, ओतऽ तऽ आओर नहि लागै हय ओतऽ जगहहों है गाड़ी रोड है चल
अच्छा! जगह नहि छै, आओर कहू जे कैरियर के कैरियरके बारेमे बढ़बाकाके बाद जे छै से अहाँ की करब?
बारह मा के बाद बाद ई करब, एक्साल डेली सीख ले छियै, ओहिके बाद सोच है ए आइ सीखय के।
अच्छा! ई बहुत बढ़िआँ अछि।
पैसा पैसा जमा कऽ कऽ पहिले लैपटॉप खरीद लै छियैऽ, देखै छियै।
अच्छा! पैसा जमा कर के लेप टाँप खरीदबै ने, ई बहुत नीक अछि सोच अहाँके! एहिसँ अहाँ आगाँ बढ़ि सकै छी।
ह अखन जे फाइनेंशियल कंडीशन कनी गड़बड़ चलि रहल है। और प पापाके कामो बन्द भऽ जाइ है, देखियो।
होइ छै, होइ छै, कोनो- कोनो दिन अबै छै एहन। घबराइके नहि छै। अहाँ जे छै से, पढ़ाइ करू पहिले। लैपटॉप लिअ एगो।
हू।
ओहिके आधारपर जे छै से, बढ़िआँसँ आइके तैयारी करू।
एहि बेर सोचने छियै, कनिय घूमो लए जायब वृन्दावन।
अच्छा! घुमै लए बृन्दावन जायब?
हँ।
बहुत नीक बात अछि अहाँके।
कनी घुइम
चलू ठीक छै लक्कीजी! तब राखै छी फोन।
ठीक हइ, ठीक हइ, ठीक हइ, आओर सभ बढ़िआँ ठीक हइ, राखै छी।
ठीक छै।